हलो
हेलो की हाल चाल छै यौ की हाल चाल छै
बढ़िया ह कतेक कि हम तऽ अभी दरवाजा पर बैठल छी
कत दरवाजा पर
हँ आर त
की करै छियै हम तऽ छी बारिकात की करै छियै
आँय फोन चलबै रहियै जतेक अच्छा की सब हेतै कतहु कैमरा सब नहि यऽ बुकिंग
नहि ह य अच्छा ई बतबू ने बुआरीमे जे छै बुआरी गाँवमे एना अहाँ अपन मिथुनके बजारि देले रहि
तैयौ हम की बजारबै ओकरा नाउ टर्निंग पर जाय रहेै ओइठां ओकरा एक्सीडेंट भए गेलै तकर बाद सबटा मिल के कुटि देलकै एमे हम की करब
अच्छा ई बात रहै
अ तीन टा तीन टा चारिटा नशेरी रहै गाड़ी पर ओकरा बजार के कुइट देलकै एखन तक बेचारा हॉस्पिटले मे छै
सुनै छियै ओकर हाथ पैर सब टुटि गेल यऽ
हँ टूटि तऽ गेलै लेकिन भगवानकेकृपा सही भगवान के कृपास से सही भए जाय बस आर की
अच्छा कतौ भोज भातके कतौ भोज भातके जोगाड़सभ यऽ कि नइ
कतौ भोज भात के जोगाड़ नइ अइ केओ नइ टपकलय एखन तक
बप तऽ बुझिौै य अन्धआ छी
एकटा गणेश केसरी गेल ये देखियौ भोज भात करै कि नइ करै
हँ नइ किछु तऽ एक्को दिन तऽ जरूरे खिलायब
हँ चलतै रसगुल्ला एकदम ताबर तोड़
कतऽ छियै आबू ने दरवाजे तरफ
हम तऽ बाड़ी मे छी कहलौं नइ बाड़ी आयल रहि कद्दू सब देखै ले झिंगा सब देख सबटा सुख टटा गेल
अच्छा ई की करबै पानि एते पड़ै छै जे सबके समस्या छै
बिआ से नइ भेलै इए रोपयवला खेतिओ पति ओहिना पड़ल यए धार के की हाल छै यौ कोशी जे बढ़ैया धार के की हाल छै
हे काल्ह तऽ नेपाल अथी मे सत्रह टा अथी फाटक खोललक यए
खोललक ह त कि पानि आयत तब ने पानि आयत तखन ने माछ सब हयत धार न चलते टेंटा गरै पोठी रेबा छही ई सब माछ तऽ बाढ़ि अएला के बादे ने हैत जहिया से बाढ़ि एयल ओहि दिन सब त माछ त बुझियौ देखनाइ मुशकिल भए गेलै य देशी माछ
अपनोसभ जे दू हजार आठमे खेलाइत छी तकर बाद ओहन मछली आयल यए कहियो नहि आयल यए
एत कतय से ई सब बान्हि देलक पानि मुँहे बानहि देलक धार के तऽ पानि कतयसँ आयत
ते दुआरे त अबरी लागैए कि ओ ओहन अथी हैत लागै त इएह लक्षण एबरिया ऐत
बाढ़ि आयत तब ने बाढ़ि बिना एयले कोना होयत बाढ़ि आयत तऽ धान नहि हयैत तऽ माछ तऽ खायब कमसँ कम भरि गाम
नहि एना यदी पानि पड़ैत रहत तऽ आयत अबरी बाहिर
आब देखियौ बैग आयत किनहि आयत तबार भेल भोज भातके की छै ताश खेलबै अहा त उयम जाइ छियै खुशी ब्रेम मे दस बारह गुल मे
हउ हम कथी ले पु पुग य अहाँके पार्टनर शेखर जे यए
दलान पर के सब यऽ
दलानपर हम छी कन्हैया यए और तीन चारि आदमी रहै
कनहियो यऽ
हँ कन्इयो रहै अब तऽ गेल खाना खााय ल कहल
ओ तऽ पु्गले ओ तऽ पुङ्गले रहैए
हँ ओहिमे कोनो अथी नहि यऽ
ह कनहिया पुगले रहेएे एहन पुंगे ये जे बारह स तेरह गुण भए जाइया एक सए दस एक सए बारह
करलय के आब बनालिअ
हँ से ओकरामे खासियत यए अपो नहि बनलो बनलो जन बनलै ओकर मान नहि छै
नहि कोनो माईन नहि
हँ ओ खतम यऽ साफ एकदम खतम यऽ खेलैए ल नहि आबैए ओकरा
तब अहाँके रसगुल्ला जे नहि मिल रहल छै तऽ बड़ा ई दुःखय के बात
मत मत पूछू मत पूछू भोज सब जे हहरि गेल ये से रसगुल्ला बुझियौ बिरान भए गेलै रसगुल्ला बिना जन्दगी
हँ हँ हमरो लागैए नहि तऽ अहाँके बुझियौ एना काज चलतै
अच्छा एकरा पता करू ने जे रसगुल्ला ढल यऽ कि नहि यऽ गणेशी एहिठाम
ओ तऽ अभी तीने चारि दिन भेल यए कमसँ कम हत तब ने ओकरा सभमे तऽ बारह दिन होइए कि पन्द्रह दिन होइए
ईहोत ते बड़ा गड़बड़े गप य लम्बा समय खिचत
हँ अपना सब वला जोगार नहि यऽ
ई तऽ कहले रे हलवाइ दे जे अह आँहा ओयठाम जे हलुआ आबैए ओ हलुआाइके करू फोन करू कहलियै फोन करबै जहन अहाँ परसुए कहले रहए जे जइ दिन मरने रहै ओकर पराते भए कऽ
अच्छा धबोलियए बला के
हँ धबोलिये बला के बड़ा सुन्दर मिठाइ बनबै छै
हँ मिठाइ ओकर एक नम्बर बनबैए कोनो ओहिमे दिक्कत नहि यऽ
मिठाइभी बढ़िआँ बनैत छै सब्जी भी लिमिटमे बनबैत छै बढ़िआँ बनबै छै कम तेल मसालामे
हँ
आइ जेबै धारमे आबय लए केहन छै पानि देखबै
चलू ने आबू ने
तऽ अबै छी दस पन्द्रह मिनटमे आयब आइ सोचे छियै धारे नहाके देखियौ दू चारि टा माछ जौ पकड़ा जाय
हँ चलू ने एकटा बोआरियो कम से कम भए जायत तऽ जोगाड़ भए गेल
बुआ बोआरी कत भेटत अखन अहांके धारि पानि छैहे नै बोआरी खोजै छियै
नहि यौ पानि खूब बढ़लैया पानि खूब बढ़ल यऽ धारमे
हमरा नहि बुझाबैय जे पानि बढ़ल हैत
नहि यौ देखले रहियै अपना सब जे गेल रहियै बोआरी
ह्म
समय मे देखले रहियै केना धार अथी भय रहे पानी बढ़े रहे राति राति में बढ़ जाय रहे
से तऽ ओहि दिना आबैत रहियै तऽ तुरन्ते देखलियै जाय कालमे कात लागल छै आ भोर भैक देखलियै ऊपर भै गेलै बरगाही के
हँ ताहि दुआरे अभी पानि के कोनो अथी नहि यए लिमिट नहि ये कखनहु पानि बढ़ैए कखनहु घटैए
पानि एखन नहि बढ़त पानि तानि एखन नहि अइ बढ़यवला
तब कतौ लगन पाती सभ यए कि नहि
देखियौ ने फोन केले रहेऽ एकटा गवास से
अच्छा
सतरह तारीखके बियाह छियै एखन तक पूरा कन्फर्म नहि भेलै जे बुकिंग भेलै कि नै भेलै
इएह सतरह कि अगला
इएह सतरह ई रविन्द्र के रविन्द्र ने छै ई अनरी टोलपर जे रबिन्दर रहै
हँ हँ
बियाह छियै गांवे मे हतै बियाह कलहकै जे गाँवे से गाँव ई रबीन्दर ने
हँ तब तऽ तब तऽ बढ़िआँ छै
गवासे नै गाँवेसँ गाँव हेतै
ह ह गवास तु गवास में और गवास में
ई एक सौ मीटर के गांव छैै ओहि में कहलकै बियाह छियै
बढ़िएँ यए कतहु जायके जरूरत नहि हँ
बढ़िए छै उ भाड़ो नै भाड़ो भाड़ो भ हँ भाड़ो नहि लागतै हम कहि देलियै जे मेहदीके जे ओ करबै त तहन अलगसँ पैसा लाग
हँ तऽ की कहलक दुनू या कि एकेटा
आँ
अयो दुनू या कि एकेटा या
कहियौ
दुनूटा यऽ कि एकेटा यऽ
दूटा के गप केने छै लेकिन कर तै तब ने कहलकै तहन तऽ ढेरी टका लागि जेतै कहलियै जेना करै के छौ कर विचार करही पहिले तखन ने हेतौ
आ हँ बात सही छै अहाँ कहियौ ने ओकरा कि अछि सोलह सतरह हजार मे कोनो जादा नहि भेलै
हँ सोलह सत्तरह हजार हमहूँ इएह सुनलियै यऽ सत्तरह अठारह सुनलियै यऽ आब देख देखियौ कतऽ तकमे आबै छै यदि दुनू भेलै तऽ भेलै नहि तऽ एकटा देखियौ की करै छै
हँ तऽ आबू ने तब नहाबू ने नहेबै तब अथियो सभ हेतै
सोचै छियै धारे ने आबै लए चल जाय
तऽ एबै तब ने अहाँके लमसम तऽ बारह बजे या
धार ध धारमे नहेबै
चलू ने देख लेबै पहिले हँ हँ चलू ने देखै छियै पानि केतना तक छै पानि यदि साफ हयत नहि यौ पानि साफ हेतै तऽ नहा लेबै पानि यदि गन्दा हेतै पानि यदि साफ हेतै तऽ नहा लेबै
एत ने भख सब बड एलैएा
हँ तऽ तब केना ने नहैबै दिक्कत य
कोशी कमला गण्डक गोदावरी सबमे खाली भाखैने छै सब बढ़ रहल छै एकदम निरादार खूब बढ़े छै धुरछठ बढ़ि रहल छै पानि स मत पुछू
काल्हि देखलियै भरि राति बारिश भेल यए
ह चारियो डुबकी जो लगा लेबै तऽ देह के सब नोचनी सब गायब भए जायत
हँ हँ नोचनी गायब भे जैत कि नोचनी आबि जायत
ऐला के बाद ने गायब हत तहन ने दवाइ दवाइ दारू ओहिमे लगेबै तऽ गायब हयैत
ओएह तऽ कहलहुँ नोचनी अहाँके उखरिये जायत जेहो नोचनी छूटल हेत ने ओहो आबि जायत मेला मे वएह चलते अपना सब जे करे छियै अपना सभके कोन व्यवस्था हेतै उएह रसगुल्ला जतेक खैयौ
रखुल्ला आ जलेबी चलै हूँ प्रोग्रामो सब हेतै प्रोग्रामो सब हेतै यौ
हे यौ अगिला ट्रिप तऽ भेल रहै कुंज बिहार आयले रहै ऐबरी ई देखियौ कोन बिहार
कुञ्ज बिहारी जी कुञ्ज बिहार कुञ्ज बिहारीजी आयल रहथिन
हँ एबरी कुंज बिहारी जी आ तकर बाद जूली झा तन दुनू के बजबू दुनू आयत तऽ हिला देत अपन से
जुली झा के भावत छै आबैके
हँ जली झा के लेकिन गाना हमरा बड़ा सुन्दर लागे या
अरे अपना मिथिलाञ्चल के तऽ बढ़िया हेबे ने करतै जुली झा कोनो छोट मोट कलाकार छै
नहि नहि बड़ बेसट अभी एकटा गाना और नवका गेलक ये
तऽ से काजौ
हँ हँ ई माधव राय आ तकर बाद जुली झा माधव राय आ जूली झा दुनू मिलके जे एकटा गाना नया गेलक यए इएह पाँच छओ दिन होइए
ई दुनू जो आबि जायत तऽ कहर मचा देत बुझियो
हँ एक बेर अपना गाँवमे करले रहए ने कहर मचेले रहए ने
हूंम्म अपना गाँवमे जूली झा बच्चे रहै तहन जे आयल रहे
हँ
बच्चे मे जय झा भी आयल रहे ने जे मे मिथिला अति चंन्दा झा प्रोग्राम जे भेल रहे
हँ
चन्दा झा प्रोग्राममे जूली झा आयल जूली झा आयल रहै तकर बाद जय झा आयल रहै कुञज बिहारी जी आयल रहथिन सब आयल रहै की
कुंज बिहारी जी दू बेर आबि गेल येऽ अबरियो आयत तऽ तेसर बेर होयत
एहिबेर कुंज बिहारी नहि आयत एहि बेर आयत माधव राय नहि तऽ जूली झा
बढ़िऐं रहत
लेकिन एहिबेर आयत भसोन दिन आयत ई जन्म आ बड़का मेला दिन नहि आयत
नहि देखियौ बड़का मेला दिन दिक्कत भए जाइ छै सब अपन अपन अथी भगवान के छोड़ कऽ चलि जाइये प्रोग्राम देखय लए एसँ बढ़िया भेनाइ याए ठीक येह ठीके भसोने दिन
एहिबेर बसौने दिन एबे करत
हँ ओ सबसँ बढ़ियाँ रहत
ठीके छै राखै छी कनिटा काज करै छी
आँय
राखै काज करै छी राखै छी आबै छी दस मिनट मे
ठीके छै आबू
ठीक छै